आबि रहल अछि
बिल्कुल आबि रहल अछि बिल्कुल आवाज अहाँके हमरा आबि रहल अछि
आखन आबैए आब नहि आबै छलए कहियौ कहियौ खेनाई भऽ गेलै किछ नहि बैसल छी बस खेनाई भऽ गेलै अहाँके
खेनाई नहि भेलैए आब बनतै खेनाई तहन हेतै हम्म आइ गर्मी खूब छै
हँ गर्मी तऽ छैहे की सब खेलियै
दिन मे खेने रहियै भात दालि झिंगनी भुजिया कठहर आलू के सब्जी दही
भोज छलै ने यौ अहाँके
भोज तऽ छलैये लेकिन आइ हम नहि गेलियै आइ पप्पे गेलखिन हमरा माथ दुःख मधुबनीसँ एयलियै तहनसँ माथ दुखाई छले बहुत तेज तें नहि गेलियै
अच्छा माथ दुखाई छलै
हँ आइ भो काइल्हे साँझे राइतेमे कनि माथ जेना भारी जेकाँ बुझाय छलै ओ फेर आइ भोर से दर्द करैया फेर एखन तक घटल अय नहि कनि कनि कऽ दर्द करिते अय हमरा माथाए जहन पाँच पाँच दिन दस दस दिन तक माथ दुःखाइत रहैये
माथा दुखनाइ गर्मीसँ तऽ माथ दुखेबे करै छै
हम्म
कहियौ आओर सब
आओर सब तऽ बढ़ियां छै अहाँ कहियौ की सब भऽ रहल छै
हम तऽ किछु नहि बस पंखा लग बैसल छी रोटी बना कऽ एलहुँ हेँ
आय गेल वएह मधुबनी बाजार गेल रही मधुबनी बाजार मे पापा के किछु किछु काज रहनि से सब सामान सब किनलहुँ त एलहुँ समान मे पापा के किछु उएह खाद बीज वला काज रहनि से पु भेबो नहि कलनि नहि भेटलनि
अच्छा आब तऽ बाग कयल जेतय ने
हँ फल लयके छलनि हैं सेब संतरा सब नारियल पानी से लेलियै तकर बाद सतुआ लैके रहनि हम अपना लए दिल्ली लऽ जेबै हींग।
हँ ह ओतूका हीग नै नीक एतूके हीग नीक लगै ये न।
हँ तऽ से लेलियै तकर बाद आर की लेलियै? आ सर्फ लेलियै छ सात किलो।
सात किलो ह।
हू आर छलैये और की लेलियै और पप्पा के चप पल लै के रहनि से लेलियै।
चलू बढ़ियां अइछ सब मतलब अथी कऽ कऽ खरीदारी कऽ कऽ आबि गेलौं।
हँ।
अखन भाइजियो सब गप करै छले आइ हमरो ओतऽ भोज छियै।
और कहियौ?
अहीं कहबै न यौ आइ हमरो ओतऽ भोज छियै।
कतऽ भोज छै?
सुगौना मे।
ओ सुगौना में आय भोज छै तहन की सब बनल भोज में।
आ भोजमे की बनतै से तऽ भोज खाइये बला कहतैथ।
तैयो अन्दाज सँ की बनल हेतै कथी के भोज छै कुम्हरम के?
मूड़न के भोज छियै यौ।
मुड़न केेत। की सब बनल हेतै?
की बनल हेतै वेएह पूरी तरकारी सब अथी तरकारी बनल हेतै मिठाइ हेतै सुगौना के प्रसिद्ध मिठाइ अइ येए जिलेबी तऽ वेएह जिलेबिये हेएत।
जिलेबी रहै छै सुगौना मे?
सुगौना मे जिलेबी सब सँ जादा छै अथी प्रसिद्ध मिठाइ।
अच्छा।
कहलकै अगर जिलेबी से आगां बढ़ब तऽ खाजा लड्डू।
ओ ओना रसगुल्ला लालमोहन नै रहै छै?
बहुत कम ओना ओतऽ मिठाइये चलै मिठाइये चलै छै नीक छै लड अथी जिलेबी।
त आइ बहुत ठां छियै कतौ उपनयनक भोज छियै कतौ मुड़न छै बहुत बियाहो छै। मधुबनी मे देखलियै पंडाल सब लागल बियाह के।
बियाह अइ आइ बियाह के दिन छियै काइल्ह खना उपनयन के दिन रहत।
आब -आब दिन थोड़े छै सब दिने, दिन रहै छै आब सब
आंइयौ तऽ बियाह उपनयन आ अथी केना हेतै उपनयन आ बियाह एकै संगे? एकै दिन होइ छै?
पता नै आब की होइ छै से सब लेकिन देखलियै ये पंडाल -तंडाल बनल।
उपनयन आ अथी उपनयन के दिन आ बियाह के दिन एक - एक सङ्गे नै होइ छै ओ। हँ एकादसी जाग सेहो अइ। एकादसी जाग सेहो अइछ काइल्ह खिना।
एकादशी जाग अइ हँ, तहन एकादशी बला सेहो भोज हेतै पर काल्हि रातिमे, तहन तऽ परसु हेतै ने भोज एकादशी जागके?
हँ परसु हैत, काल्हि हेतै न तऽ ओकर बाद परसू। हैत भोज ओ कहलकै ओस ओ गेलखिन हन। विकास का विकासके कनिआं गेलखिन अपना अथी नहिरा आ ओ गेलखिन हें ओतऽ भोज खाइ ला एकादशी जागके काल्हि खिना बिआहके सालगिरह छनि।
अच्छा।
त ओतै गेलैथ।
हँ।
हमरा सबके पार्टी भेबे नै कैल। हम सब गेलौ मेंहदी लगेलियैन, हम गेल रहियै तऽ मेंहदी लगेलियैन।
मेघ नै छै, आसमान साफ छै, गर्मी बड्ड छै।
हँ गर्मी तऽ छैहे, गरमीमे पंखा चला कऽ बैसल छी। एं यै हम अहाँके बुझल यै आ हमरा ओत मांछ बनलै?
एं हं सैह हम नींद मे रहियै, तहन देखलियै मांछ।
बड़ीटाके माछ बड़ी टटा कहांदन दूटा छलै शायद, देखलौं नै हम। भाइजी
ओ तऽ ओ देखलकै नै मलहबा?
नै यौ। इम्हर थोड़े न कहै ला एतै उम्हर कहि दै छै सब।
केम्हर?
एम्हर जे पकड़ाइ छै ने तऽ ओम्हर कहि दै छै इम्हर थोड़े ने एतै कहै ला।
आहि बा देखने तऽ हेबे करतनि मारने हेथिन तऽ?
नै हमेशा थोड़े न रहै छै। ओइ टाइममे ओइ टाइममे बड दूटा छलै शायद, बंसी बनेलखिन पप्पा। नये बनल रहै बंशी उहे मे जे मारल गेलै न।
हँ।
त उहे मे भेलै।
तै दुनू मिलाके कते वजन भेल हेतै?
से नै कहब हम, सौँसे नै देखलियै मांछ। जेहन बनि गेलै तब देखलियै। अंडा नै रहै, रहै पैघ लेकिन अंडा नै रहै ओइमे।
ओ तऽ बनि गेलै पूरा?
हँ बनि गेलै।
हमरा माँ फोन केने छलखिन हेँ लेकिन हम क हम कहलिअनि माँ एखन हम मधुबनीसँ तुरत एबे केलौं हेँ हमरा आब आइ मोन नै अछि आइ नै आएब, काल्हि आबि जाबि हम कखनो।
धौर मांछ बसिए नीक लगै छै।
रोटी संगे।
आ नीक लागत मांछ, बड़ सुन्दर लागत। रौ जेते बसिया होइ छै तते नीक लागै छै।
गरम क क खेबैय? कैहयौ? हँ कइ। कतय गेलखिन, ई कतय गेलखिन? अच्छा। हुनका माथा दुखाय छैन गय।
हम -हमहुँ रोटी बनेलहुँहन आ माँके ओ अथी नय ओ माछ जे बनेलखिनतऽ ओ साँस नय लेल होइ छलैन, मोन खराब तऽ कहलियैन हम बना दै छी, हम पहुँच गेलियै, ओतऽ भागसँ हम पहुँच गेल
क्या नय उठेली फोन?
कखन तू फोन केलहि?
तखने साँझमे दीपा दी रखलकै, तकर बाद।
तऽ हम गेलियै मां लग रोटी बनबै लय।
हुं-
फेर माँ बनबै छलखिन माछ, तकर बाद जा कऽ म- बनेलियै। ओत गेलियै तऽ बाहर मे रहियै बैसल फेर विकास क कनियाँ के मेह- दी लगब लगलियै त
ओ-
ओतऽ सांझेमे गेल।
कथी कहली?
कहलिये जे चैइल गेल रहियै अथी करैलय।
हूं।
माँ लग रोटी बनबै लए।
सैह छै। एं
सबके दऽ देलखिन से?
देलखिन, वैह दुआारे बनेबे केलखिन, दवाक छलैन ओसभके।
पप्पा खेथिने, कहलखिन पप्पे बनबयलय।
पप्पा खा सकै छथिन किए तऽ माछ, ओत्ते नय खेथिन।
खेबैय।
हँ तऽ नय
पप्पा नय ने खाइत रहै छथिन माछ। हुनकर अजीब स्थिति छैन।
नय तऽ कहलखिन शौखसँ जे बना लिय तय दुआरे हमरा भेल जे तय दुआरे।
हँ से खेब्बे करथिन आ बनलैयै घरमे तऽ खेबे करथिन ने।
हूं-
लेत। अख्खन कोन नम्बर पर? झा जी कोन नम्बर पर फोन केलखिनहें?
तोहर वला पर।
हमरा बला पर, अच्छा।
हूं।
उएह कहले खेनाइ तऽ उएह रोटी बनेलहुँ आ माछ रहत हम तऽ रोटी नहियए खायब हम तऽ भात खेबै
हँ तऽ भात खै छ तऽ भाते खेलौ
हम भात खायब तऽ दिनके भात छै ने रातिमे के बनाय
हॅं। दीपक दीदी छलै छ पर हम फोन केने रहियै तऽ
केने रहियै।
हँ तऽ ओएह केने रहै कहल कय जे छत पर छियौ हमरा घर मे नेटवर्क नहि काज करैया।
अच्छा ओकरो इएह दिक्कत छै।
हँ तऽ ओकरा तऽ आओर दिक्कत छै ओक घरमे अथी लागल छै ने नेट वला उत्पल के घर मे तऽ ओ गेल छै छले ओम्हरे चैयो तैयो पीलक अपन गप्पो सप केलक से केलकिन
अच्छा ओ हँ ओ ओ तऽ हमरा नहि हँ गेले पयर रहथिन तऽ बीझो भेलै तऽ गेल ए तीन दिन एखन लगातार भोज छै की भेलै बुझल लियै से ओकरा तऽ भोज छलै। व सदेव ओतऽ तऽ ओ कहलकै ओ मदन जे छै ओकरा कहलकै जे नहि ओ करै ले हो जा तऽ अपना ओ तऽ ओकरा ओतसे नोत एत मदन ओतसे
किया।
किया तऽ ओम्हर नहि जे ओम्हर नहि दै छथिन ओ सब नोत आ अपना ओतऽ स पड़ै छै ने ताहि दुआरे।
ह।
तैँ ओ हेतै अपन
हँ नहि हेतै गप
चल गेलै गुन गुन चल गेलै।
हँ फेर परसू एथिन।
एतऽ सुन लगैत हेतै छोड़ि बिना
हूँ परसू खन छी बरखी ने तऽ फेर
हमहू ओकर तीन चारिटा वीडियो बनेने देखलिय की इंटाग्राम हँ लगेने रहि कते सुन्दर लागे छलै।
दोकहर जे गेल रही तऽ ततके-
हँ कतेक सुन्दर लागै छलै वीडियोमे
हँ ओर की सब होइ छै नहि हेतै। हँ तुकह
छोरी सुन्दर लागै छलै नीक लागै छलै
हूँ। तेय तऽ माँ खेनाई पिनाई बनाकऽ निश्चिन्त भऽ गेलखिन ह बाहरमे बैसल छथिन की।
बाहर मे घरे मे अपन पंखा लगऽ। गर्मी तते छैं ऐ। हँ लाईन छै लाईन छै।
तहन तऽ ठीक छी।
गर्मी एते छै ने जे होश उरेने
गर्मी के की करबे भी ओत रहबे करतै।
मेघो नै छै गे आइ लागल।
छोटी के बहिन्दाई से गप्प होइ छैन।
हँ छोटी के चुमुन स।
हँ बहिन दाई छथिन, जतेक छोट सब छै सभ बहिन दाई छै।
हंऽ छटीके गप्प होइ छै। एखन दुनू बहीन लागल रहै छै।
तखन मारि कऽ देलकै से।
हम तऽ नै टोकै छियै ओ छैरि सँ।
हं किया ओ दिन तऽ झगड़ा भऽ गेल से।
हमरा आय से झगड़ा भेल, वेहै दिन झगड़ा भेल।
हूं।
बड़का आदमी छै पाईए टा चिन्है छै। तैं हम नै टोकै छियै, बीस रु पया लै ओइदिन।